ह
हँ
नमस्कार की हाल चाल छै चलह तऽ काल्हि हम गामके बाजार घूमयके लेल रहहि तऽ देखलियै जे लोग सरस्वती पूजा लेल बहुत तैयारी कर रहल छै ओहि दृश्य देखैके हमरा मनमे अचानक ई विचार अय जे भारतमे एकसँ एक सुन्दर सुन्दर त्यौहार मनायल जाइ छै सोचू ने एक देशमे एतना रङ्ग एतना ही संस्कृति एतना ही परम्परा कतेक कम देशमे भेटत
हँ बिलकुल सही बजले भारत तऽ सचमे त्यौहारक धरती क ह हमरा तो हमेशा ई लगे छै जे त्यौहार सिर्फ दिनक नाम नही होइत छै बल्कि अख- मौका जे लोगक बीच दूरी कम करै छै परिवार समाज के जुड़ल रखै छै त्यौहार कल की अनुभव सुने के हमरा अपन बचपने के त्यौहार यदि पड़ि गेल कतेक आनंद बारिह आएल चालो -
बचपन वाला त्यौहार तऽ आलगीए मजा लैत छै तऽ हम एक करी सब त्यौहार पर बात करी जैसे दीपावली होली दुर्गा पूजा छठ रक्षाबंधन न गणेश चतुर्थी कृष्ण जन्माष्टमी आओ आओर बहुत अछि
ठीक चलू दीपावलीसँ शुरू करी दीपावली तऽ हम हमर सभसँ प्रिय त्यौहार छै जखन पूरा घरक साफ सफाइ शुरू होइत छै तऽ लगै छै जे दिल सेहो साफ होइत जा रहल छै फेर नये नये कपड़ा बाजार मे रोनक सब दुकान मे भीड़ पूरा वातावरण मे नई ऊर्जा फैली जाइ छै
हँ हँ सही कहैत छी हमरा तऽ दीपावलीमे सभसँ नीक एहन लागैत छै जे पूरा मोहल्ला रोशनी छै चमकैत छै घर घरमे दिया जलैते अछि रङ्गोली बनैत अछि लोग अपन अपन अपन आँगन सजाबैत छै मिठाइ बनाबैत छै जैसे लड्डू पेड़ा गुजिया चमचम आओ कतेक प्रकारके पकवान बनै छै हमरा तऽ ओ राति मे हवा त खुश बुझाए छै
दिवाली के असल खुशी तऽ समय होइत छै जखन पूरा परिवार एक साथ पूजा करै छै हमर घर मे तो हमरो पापा जी सबके संग लक्ष्मी गणेश जी पूजा करै छै फेर सब लोक एक एक मिठाई खाबैत अछि छोट बच्चा लग पटाखा चलाबै छै लेकिन अहाँके पता छै अखन लोग पर्यावरणक ध्यान रखै फटाखा जलाबै छै ई बदलाव सेहो नीक छै
हँ दिवालीके दोसरा दिन भैया दूज मे अपन अलग पाबनि भाबनि बहिन भायके तिलक दैत छै ओकर उपहार दैत छै हमरा तऽ ई देखी हमेशा ई लागल छै जे परिवारक बन्धन कतेक मजबूत होइत रहकै -
चलू अब होली पर बात करी होली तो भारत के सबस उम्ंगक त्यौहार कहीं संगे छै हमरा याद छै बचपन मे सब दोस्त लोक रंग ले कर बाहर निकले जाइत रहे अबीर गुलाल उेरैत कल कतेक लोक पानी वाला पिचकारी लय घूमे छल ठण्डा पानी मे गोटक निराला मजा
हँ हमरा तऽ होली बहुत प्रिय हम तऽ घरमे होलीसँ एक दिन पहिले होलिका दहन होइ छै आ लोक लकड़ीके ढेरमे आग लगाबै छै बुराई पर अच्छाई जीतक प्रतीक मानै छै कतेक लोक गेल बनिक नाची गाबै छै ढोलक बजाबैत छै मलपुआ बनाबैत छै दही बड़ा बनाबैत छै हमरा तऽ ओसभ खानक इन्तजार रहै छै
हमर गाम मे तो होलीके असल मजा ओ समय होइ छै जखन सभ लोग एक दोसरा घर जाइ छै चाहे ओ गरीब गरीब हो आ अमीर सबके चेहरे पर हँसी होइ छै होली तऽ सिर्फ रंगक त्यौहार नहि बल्कि दिल मे भरे अहंकार के मिटाबै वाला त्यौहार छै
हँ हम तऽ कई बेर देखली जे लोकोग साल भरि नाराजगी छोड़ी होलीमे मिठाइ खिलाबैत लागै छै आ ई तऽ सचमे मिलन मिलनके त्यौहार होइ-
अ बात करी दुर्गा पूजा पर हमर गाँं में तऽ दुर्गा पूजा बहुत धूम धाम से होइ छै पंडाल मे एक से एक भव्य मूर्ति बनै छै कलाकारक मेहनत देखक अचरत होइ छै रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होय छै गीत नृत्य झाँकी नाटक सब कुछ
दुर्गा पूजा तऽ हमरा बहुत प्रिय लागै छै बचपनमे हम मम्मी पापा सङ्गे हर साल अलग अलग पण्डाल घुमै जाइत रही हमरा तऽ खासकर सिंह पर सवार माता दुर्गावाली मूर्ति नीक लगैत छै रात मे पंडालमे जगमग रोशनी बाहर खेल खाना पीनाके स्टॉल सबकिछु मिलैत छै पूरा शहरमे एहन रौनकनक हो जाइत छल जे रातिमे नीन्द तखनी अब
आ पुजा कें अंतिम दिन विस विसर्जन त अलग माहौल ढोलक बाजा नाचे तिलक लगबै सब मिले खुशी खुशी देवी विदा दे छै आओर दिन त हम कई बेर थक जाइत रही लेकिन आनन्द आ ऊर्जा कम नही होइत छै छल
चल आब छठि पूजाापर चर्चा करी ई तऽ बिहार झारखण्डके सभसँ पवित्र त्यौहार छै छठिमे लोक छत्तीस घण्टा तक जल बिना उपवास रखै छै सिर्फ सूर्य देेवक आराधना करै छै सूर्य सूर्यास्त आओर सूर्योदयमे अराध्य दे दैय छै
सही कहलहुँ हमरा तऽ हमेशा ई देख आशर्य होइ छै कि महिला सब आ कतेक व्रत पूरा करै छै नदी किनारे घाट पर सब लोग एक साथ जमा हो छै कोई धक्का मुक्की नहि सब शान्त अनुशासित पूरा माहौल मे ही पवित्रता होय छैकि मन खुद ब खुद शान्त भ जाइ छै
आवाज अच्छासँ नहि आबैत छै ई तऽ कट कटके आत रहल छै तऽ अगिला बारी जखन तू बात करी तऽ अच्छासँ मोबाईलबा अपन साथे रखै छै तऽ हमसब बात करैत रहल छी हँ तऽ हम तऽ कई वर्ष छठ पूजाके तैयारीमे शामिल भऽ चुकलियै जैसन ठेकुआ खजूर रसोइ रसोईमे बिना नमकवला भोजन सूप सजाना फल फूल खरीद खरीदनाय आदि छठिकके कतेक श्रम लगै छै लेकिन मेहनतके बाद जे सन्तोष मिलै छै ओ बेमिशाल छै
हँ तऽ रंजा रक्षाबंधन केना लगै छै
आ रक्षाबन्धन तऽ भाय बहिनके प्रेम सभसँ सुन्दर प्रतीक रहै तऽ हमर बहिन जखन राखी बान्धै छै तऽ ओकरा आँखमे खुशी देखि मन भरि जाबैत छै हम उफार दै छी ओ मिठाइ खिलाबै छै ई पल बहुत खास होइ छै
सही अब कृष्ण जन्माष्टमी ओ दिन तऽ कई घरमे जुलन सकै छै बच्चा लोग कृष्ण बनी नाचे गाब छै मन्दिर मे भजन कीर्तन राति बारह बजे जन्म उत्सव एकदम दिव्य माहौल
महाशिवरात्रिमे तऽ भक्त जल जल धारा चढ़ाबैत छै पूरा मन्दिर शिव भक्तिमे डूब हो जाइत छै कई लोको राति भर जा जााकर करैत छै ओतबश्रम ल अन्दर से ऊर्जा बढ़ै छै
गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र मे ए तऽ बड़का त्योहार अछि हम तो वीडियो देखलियै जे दस दिन तक गणेश जी के मूर्ति रखे छै पूजा करै छै आर फेर विसर्जन मे पूरा शहर उमैर परै छै
हँ ई तऽ सच करैत रहल छै तऽ आ देखी ने जनवरीमे मकर संक्रान्ति पोंगल फरवरी मार्च महाशिवरात्रि होली अप्रैलमे रामनवमी बैसाखी अगस्तमे रक्षाबन्धन जन्माष्टमी दुर्गा पूजा सितम्बरमे अक्टूबरमे गणेश चतुर्थी नवम्बरमे तीज दीपावली छठ आ दिसम्बरमे क्रिसमस साल भरि त्यौहार ही त्यौहार रहैत छै
हँ
चलऽ तऽ तऽ ठीक छै आगे फेर बात आओ
च